हँ
हेलो
हँ नमस्ते सखी
हँ नमस्ते नमस्ते की हाल चाल छै सखी
सब बढ़िया छै तू बताव
हमरो आरके सभ नीक छै सखी तऽ सखी अहाँ के कपाड़ पे चिन्ता रेखा साफ देखि रहल अछि कोनो परी परीक्षाक तैयारी के समस्या भ भऽ रहल अछि की
न सखी परीक्षा के बात नहि आय छै वा तऽ कि ई अछि जे आगामी महिला दिवस पे हमर बहिन के कॉलेज मे नारी सशक्तिकरण विषय पर एकटा पैघ भाषण आ संवाद प्रतियोगिता अछि हम सोचि रहल छी जे एकरा मैथिली मे कोन प्रभावी ढंग से लिखू जहां से सब लोग के बात समझ में आबै आ समाजक असली तसी सेहो सामने आब
तऽ शकीबस ए एतबे गप ई तऽ बहुत नीक विषय अछि मैथिली हमर मातृभाषा अछि आ ई आ एहिमे भावनक जे प्रहार अछि आ कतहु नहि भे भेटत आउ हम दुनू गोटे एहिपर विस्तार सँ बात करैत छी अहाँ के संवाद सेहो तैयार भ जायत आ विचार
हेलो
बोला
ओ आवाज न आबैत छै पीछे से बड़ी आवाज आबैत छै सखी
कतना आवाज आबै छै आब ठीक छै
ना पीछे से बड़ी शोर शराबा के आवाज आबे छै पंखा चले छै की
हँ स
जड़ी दूर जाक बैठे छी सामने से त जरी जादे जोर से आवाज आब ठीक छै आब ठीक छै
आब ठीक छै सखी हँ तऽ बोलू सखी
हँ सखी सबस पहिने हमरा ई समाजु जे नारी सशक्तिकरण के सही अर्थ की छी अछि की केवल महिला सबके नौकरी भेट जनाई सशक्तिकरण थिक
ह तब नाक प्रश्न कैलू सखी हँ आमतार पर लााग समझ समझत छती जे लड़की पढ़ी लिखी लेलक नौकरी कर लेलक तऽ ओ सत्त भऽ गेल मुदा ई आधा सत्य छी नारी सक्तिकरण असल अर्थ थिक महिला सबके अपनने जीवन के निर्णय स्वयं लेबक स्वंत्रत्रता होबै चाहे ओ शिक्षा हो करियर हो विवाह हो या समाजमे अपन विचार रखब अधिकार हो जखन कोनो स्त्री बिना ककरो ककरो डर या दबावके अपन फैँसला खुद लए छथि तखने ओ सही मायने मे सख्त कहाइत छथि
हँ सखी हमरा मिथिलाञ्चल आ पूरा बिहारक ग्रामीन इलाका मे आजुक दिन मे भ स्थिति बहुत अलग देखिाई दैत अछि हम आजो देखैत छी जे कतेको गाम मे बेटी सभके मैट्रिक आ इणटर करबाक बाद पढ़ाइ छुड़ा देल जाइत अछि अविवाह कर दैत जायल अछि
आ हँ अहाँ ठीक अहाँ ठीक कहि रहल छी सखी हमरा समाज मे आजू पित्र स्तात्मक सोची हवी अछि कतेको गोटे सोचैत छथि जे बेटी तऽ पराया धन अछि एकरा पड का की लाभ धन तऽ बेटा पर खर्च करके चाहि जे गुढ़ारिक लाठी बनि ई सोच समाज विकासमे सबसँ सभसँ एकरा पढ़ाक की लाभ तऽ ई सोच समाज विकासमे सबसँ पैघ बन्धक अछि
हँ सखी एकटा और गप जँ कोनो स्त्री कमाइओ रहल छथि तऽ हम देखल छी जे हुनकर कमाायल पैसा पर हुनकर अधिकार नहि रहैत अछि घरक पुरुष सदस्य तय करैत छथिन जे पैसा कते खर्च होते की ई सशक्तिकरण भेल सखी पीछे से बड़ी शोर आबै छै सखी
ठीक छै ठीक से की आब ठीक छै
हँ ठीक छै
हँ सखी तऽ एकदर्म ने सखी इह लेल हम कहलहुँ जे आर्थिक रूप सँ आत्मनिर्भर होनाही एकटा सीढी अछि मुदा पूरा सशक्तीकरण नहि जखन धरि महिला सभके अपन सम्प्तति या आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण नहि भेटत तखन धरि ओ पूर्ण रूप सँ आजादी नहि भऽ सकैत छथि समाज मे स्त्री के गृह लक्ष्मी तऽ कहल जाइत अछि मुदा घर के कऽ कते को महत्वपूर्ण निर्णय मे हुनर कराय तक नहि लेल जाइत अछि
हँ सखी मुदा मिथिलाक के इतिहास तऽ नारी विद्वता से भरल अछि न हम गार्गी मत्रीय या भारतिक नाम सुनैत आबि रहल छी जब प्राचीन काल मे हमर मिथिला एतेक उन्नत छल तऽ मध्य काल आ आधुनिक काल मे हमसभ
तऽ सखी अहाँ बहुत पैघ ऐतिहासिक सत्य के उजागर कलू मिथिला ओ भूमि अछि जहाँ सीता माताक जन्म भेलर जेते त्यग साहस अस्वाभिमानक प्रतीक छथि गाग्री राजा जनक जनका दरबार मे पेग पेग विध्वान सभके शास्त्र शास्त्रमे पराजित करलनि भार भार ती मं्डन मिश्र के पत्नी छली जे आदि शङकरचारके शास्त्रमें पराजित कर कयलिन मुदा समय के चक्रक साथ ब्राह्मणी आक्रमण रूढ़ीवादी परदा प्रथा आ बाल विबाहजना कूप्रथा सब समाजमे पैसी गेल स्त्रीके चौका बर्तन धरि सीमित कऽ देल गेल जकर परिणाम ई भेल जे जे मैथिली ज्ञानक केन्द्र छल ओकर आधि आबादी अ अछी अस अच्छी शिक्षाक अन्धकार मे चली गेल
ह सकी तखने तो ई स्थिति बदलबाक जरूरत अछि वर्तमान मे सरकार सेहो कतेक योजना चला रहल अछि ओकार की प्रभाव देखि रहल अछि
तहाँ बदलाव भऽ रहल अछि बिहार सरकार मुख्यमंत्री बालि का साइकिल योजना अपो सााक योजना गाम गामक लड़कीसभके इसकुल धरि पहुँचयवालक जखन लड़कीसभ हाथमे साइकिल लऽ के गामक सड़क पर निकल अ छाती तऽ ओ दृश्य अपन आपके एकटा क्रानति स लगायैत अछि एक अलवा पञ्चायत राज व्यवस्थामे महिला सभके प्रसितन अ पतीस आ पचास प तीसत आरक्षण दे गेल अछि आजू गाम गामे महिला मुख मुखिया सरपञ्च आ वार्ड सदस्य बनि रहल छथिन
हँ सखि एतै कटव एकटा कड़वी सच्चाइ इ सेहो अछि जे आरक्षण भेटला के बादो कतेक जगह मुखिया पतिके कॉन्सेप्ट चलि रहल अछि नाम महिलाक रहैत अछि मुदा काम हुनकर पति आ ससुर करैत छथिन एहि पर कहाँ अहाँ की कहब
ह तनि कहब सखी तनि ओ कॉल आओल रहल हमर ठीक छै
ठीक छै सखी ठीक छै
ठीक छै सखि